हेलो हेलो आवाज अबय छैक
हँ आबे आंटी के गोर लगैत छीक छियै
खूब खुश रहू बेटा खूब खुश रहू की हाल चाल छैक।
आ सभ नीक छैक आइ हमरा आरकेँ शादीे सालगिरह छैक न।
अरे तऽ बहुत बहुत बधाई होय भ शादी केँ सालगिरह केँ तऽ भगवान खूब सुहाग अमर रखे बना केँ रखे हमर तऽ आशीर्वाद अहाँ सब
धन्यवाद आउर की हालचाल अहाँके।
सभ ठीक छै तब तऽ आब शादी केँ सालगिरह अइ तऽ अहाँ बततैयो की की व्यञ्जन बनलियै की की तैयारी केलियै कहाँस केक उक अलै। कि कि व्यवस्था अछि।
अभी केक उक तऽ नहि आनने छियैक। अभी खाली दिन मंदिर जाकेँ पूजा पाठ कर लेलियै। आर जे मन बिआह भेल रहै न। मोराबादी केँ आ मन्दिर मे जाकेँ रानी केँ दर्शन कऽ केँ पूजा पाठ क केँ आ फेर तनि आकेँ सासू माँ के भी गोड़ उड़ लग लेलियै। ओर बाद फिर अब सांझमे
नहि तऽ बरनीक बात भेलै ने जे बड़ बुजुर्ग केँ आशीर्वाद तऽ एहिमे बहुत जरूरी छैक ने। एना मतलब ई ईद- हँ ई दिनमे तऽ जरूर आशीर्वाद अपनासँ बड़ बुजुर्गकेँ लेबय चाही आदमीकेँ।
हँ नीक बात।
जितना लोग केँ आशीर्वाद मिलय उतना अच्छा जिन्दगी रहय छैक
हँ सुखाल रहिकेँ
हँ तऽ खाना पीना में की विचार कले छियै की की बनाबे
ह बात के विचार तो छै कि तनी पनीर के सब्जी बना लेब आओर तनी त सेवइ उवइ बना लेब आओर फिर बचवन अगर पूरी पूरी खााय खोज नहि तऽ पू्री बन जायएत नै त परोठा उरोठा कुछ बन जाएत
हँ काहे कि आजके जे दिन हय खा खााय वाला दिन नहि है ने
ह अपा पानियो खूब पड़ै छै कहूँ ने निकले के मन करे छै ने कुछ करे के मन करे छै दम भर पानियो पड़ल छै आओर तो अब सिलाइ की कर
हँ बारिश तऽ पानि तऽ बड़ बरसलै बड़ तनिका तऽ बुनछेबक भेल छै लेकिन पानि तऽ बड़ बरस
अच्छा ओने खाली ओने बुनी पड़ल छै
हँ बुनी पड़के बुन छ ब हो गेल छै एने ब बुनछियबक हो गेल छै अखनी पानि नहि बरसै छै लेकिन उहे लाइट उइट काट देले छै आ हवा बहुत तेज रहलकै न तऽ जेना ट्रानंसफार्मर वगैरमे की कुछ दिक्कत उक्कत आयल होते ज ला लाइट उइट तक काट द लै
नहि एम्हर त खूब बारिश बरस ले छै आ आज पर से उतने बिजली खड़क छै कि मत पूछू लाइट उइट करेलै अन्हार मे बैठल छियै
ओ बताउ केना केना मन करै छै आ अनहार- अनहार चारू बगल बुझाय छैक। ह नहि तऽ ओतय नहि होतय न त तनिका की कहलियै फेर से कहियै
लाइट रहै सँ ठीक लगै छै घरो सबमे भी कुछो कुछो काम करे अन्हार मे मन करै छैक इन्वर्टर रात ह लाइट न इन्वर्टरो डाउन भऽ गेल छैक
डाउन भ गेल नहि होतय न त साँझेमे तनिका साँझ बीत जाय छैक न तऽ दिया बाती क केंं न होतय त। तऽ अपन तनिका खाना बना लेबय जेना आब तऽ आजकेँ दिन तऽ बड़ा विशेष दिन छैक ने। तऽ कुछो ने कुछो बना लेबय पहिले से। क बनाकेँ रख लेबय जेना लाइट टू ते तऽ खा लेबै बाल बुतरो मालिक सब मिलकेँ। तनिका खा लेबय।
हम तऽ तनि सब वही इन्तजार करै छियैक लाइटेकेँ
हँ आ कि से मतलब बोललहो छियैक क केकरो सहेली उहेली
केकरो नहि बुलेले छियैक एगो बेटी छै हमरा आरकेँ माइ घर तो मने लै छै कि अब सब परिवार एक जगह रहै छियै ने तऽ कुछो करहुँ केँ मन करै छैक। अबगो छै तऽ ऐसन मे का करब
ह्म नहि तऽ ठीक हइ ने सभसँ बड़ नीक बात भेलै जे अहाँ जा कऽ मन्दिरमे दर्शन क लेलियै ने मंदिर मे हाथ जोड़ ले तऽ ओ हुनकर माता रानी केँ आशीर्वाद मिल गेलै त एहिसँ बड़ बात की हो सकय छैक। त नीक भेलैक चलि गेलियै पानि उनी आबे से पहिले जााक
ह दी दी इतना धूप रहय छैय कि माथा खराब कर देल छैय। आओर बात त जे पानी रे मस सम करै छैय आ उ तने पानी देबै छैय।
ह ह तऽ कते मने म कतेक साल होइ गेलै
गइ हँ लड़ते झगड़ते बोलते बतियाएते कैसे दिन कटि गेल प
हँ इहे हँ
एतने पानी पड़ल पड़ले छैय आऔर बिफेही के दिन भी रहल छलै
ओ त तऽ बुझाइ छैय जेना जे आ
दिनो एकादशीए के पड़ल छैय
अच्छा मतलब सब जे दिन उ उ ओ रहै उहेिन दिन उहे समय उहे चीज आज भी देखाई रहल छैय अ-अ-अ तऽ ई बड़ नीक लगैत होतै कि सब हमर एकदम रिपीट हो रहल हय जेना सिनेमा मे रिपीट होइ छैय
हँ- हँ नीक नहि लगै छैय कि एकदम अन्दर ग गेलियै नेऽ त लगलै कि बा देखू के आजे के दिन मने एगार साल पै दरसन भेल उ मंदिर में न कहियो जे जाय के मौके न भेटल छैय। ओ रोड से कते बार जाय के होबे छै लेकिन ओ जाक मैया के दर्शन नहि करै छियै हमरे इनका के पहिले ही बोल ले रही है कि न तनी अब की न सालगिराह पे एक मन्दिर मे जा तइपोलल चलल जेछ जाइ त
हँ चले के गेलियै अहाँ सब अपन मेलके दुनु बै
हँ हँ संग बेटियो रहे। छै
अच्छा बेटी रहै छै तऽ की कते नीक लगलै दिन जेना देखियौ जे सब चीज पलट अलै सबचीज ओनाहिते बिफे दिन ओनाहिते ए‌कादशी एक तऽ बहारी संजोग भेले यहाँ बुझियऔ तो कते भारी संजोग भेलै कि किुछु नहि बदललै हँ परफुलित हो गेलय मन आ साड़ी कपड़ा लत्ता कुछो खरीदलियै की नहि खरीदलियै
हँ साड़ी किनली है ये
हू
हँ साँझ के पेनाबो ह ओकरे
हँ ब्लाउज जा बस सि सिए लए दे छियै ले लेलियै ईसभ सिववर हँ हँ तऽ ओहने मतलब की साड़ीके अहाँके मिथिलाके साड़ी लेलियै ई
हँ ह मधुवनी प्रिंट वला सूती साड़ी लै छियै आओरमे मधुबनी प्रिंट मे हाथी घोड़ा ई सब उजली उजली ले मोर उर बना के ते बहुत बड्ड नीक लग रहा देखके लगय छै तऽ हम खूब पसन्द तऽ फर मालिक की अच्छा अहाँके पसन्द छै तो
हँ अहि ले लू कते नीक बात भेलैक।
हँ तऽ साड़ीमे तऽ ब्लाउज पुरा रहैत छैक ने आ छोट मने कोइ कोइ सुती साड़ी मे रहय छैक आ कोइ कोइ सूती साड़ी मे नहि रहय छैक। त फिर अलगेसँ ओ आरकेँ क्वपलेन बिलो
हँ हँ लेकिन नीक तऽ बहुत लगय छैक ने सीधा पल्ला मे ते ओकर मतलब अचरा बड़ा नीक। लगै छैक सुनय छियैक जेना कचड़ पर बड़ा काम रहै छै निम्मन बढ़िआँ
मिथिला साड़ी केँ न सीधे पल्ला केँ शोभे बढ़ जाय छै पहने से।
हू हू ई तऽ अपना आ तो अपना सभकेँ तऽ ओने मिथिलामे सीधे पल्ला माइयो सभ करैत छथिन।
हँ हमरा आरकेँ के माई सास सब सीधे पल्ला करैत छथिन सब सूती साड़ी पहिरब आओर सीधा पल्ला करब बड्ड नीक लगैत छैक देखयमे
हँ हँ तऽ उहे तऽ कहलियै जे तऽ साँझमे जेना तैयार हो केँ अपन अहुँ निकेमे सीधे पल्ला कर लेब जब नीक लगय छैक तऽ ओहिमे काम उम कयल हइ तब
पहिहने बाज
हँ नहि एकदम पहिनी, कतेक भागकेँ बात होइत छैक आदमीकेँ कतेक खुशी मिलैत छैक जे पूछू नहि अहाँ हमरो सभकेँ त अब इहे जे मौसम औसम ठीक रहते तऽ आदमी सोचतियै कि चलू आदमी कोइ आइयो गेल अहाँके केँ घर अहूँ कही जाय केँ विचार क लेली जेना होटले उटले मे चलि गेली खा पी लेली
तऽ भर भर पानी भऽ गेल छैक गलियामे कहाँ निकलग हमरा लग रहय लेकिन
आ लेकिन इहे पानी उनी नहि रहती न तऽ तनिका जेना चलि जतियै त और नीक लगतीयै तनिका होटल हँ होटल उटल मे जा कऽ तनिका नीक लगैत एना तऽ आदमी जाइते रहैत छैक लेकिन कोनो ओकेजन पर जाइत छैक तऽ और मन लगै छै केँ यादगार बन जाइ छैक ने कि आज केँ दिन केँ लेल
कोनो भरोसा नहि छैक कब कि खबर सुनय केँ मिल जाय
बिल्कुल बिल्कुल एहि लय तऽ कहै छथि छतिन बड़ बुजुर्ग जे जइ दिन देखली आँख से ओहि दिनक दिनकेँ जीयू आगे पीछे केँ नहि सोचू आगे पीछे केँ सोच केँ समय बर्बाद करय केँ जरूरत नहि छैक जे दिन छैक ओहि दिनमे जीयू ऽ इहे इहे हइ अ
कि लगय छैक तनि पॉपकर्न खेतियै मक
तऽ बन जाइतै ओहिमे त को बहुत परेशानी केँ बात नहि छैक हँ ओ तऽ बनि जेतय। हँ हाथ डोराबे त पड़बे करतै अच्छा तऽ अहाँ पॉपकॉर्न याद दिएलियै त अहाँ नहि बनाउ हम जाय छी बनाबे त अहाँ आंहाकेँ हम भेजै छी फोटो खीचकेँ। हँ हँ हँ हँ तऽ हम अखनि के अभी अभी बना के रुकू अहाँके हम भेजै छी फोटो ठीक छै ठीक छै ह ह
वाहाँ
हँ ठीक छै ठीक छै
हँ ठीक छै तऽ बनाउ अहाँ ठीक छै पॉपकॉर्न ठीक छै